हेलो
अहाँके की हाल छै
हमर हाल ठीके छै अहाँ अपन कहल जाउ अहाँ की हाल छै
हमरो ठीके छै आओर अहाँ की करै छियै
अभी तऽ हम कुछ नहि करै छी सारा काम धंधा खतम करिके सोचली की अहाँ से बात कऽ लितीयै अहाँके खाना पिना भऽ गेल
हो गेल बा
हँ हमरो खाना पीना भऽ गेल अहाँके कथी कथी खाना पिना खानामे भएल बाऽ
हम तऽ दाल चावल भात खैले छी अहाँ के की खैले छी
आहा चावल भात खले छी
अरे बोलेमे उहे होइ छै आओर अहाँ की खैले छियै
अभी तब नहि खैले छी अभी हम बनाबै रहली पहिले सोशलीसँ अहाँसँ बात करली तब बनायब तब अहाँ से बात करके खाना खायम अभी न खायम
ओ तऽ अहाँ खुदे खाना बना लेबे छियै
हँ हम खुदे खाना बना लेबै छी अहाँके नहि आबै लए बनाबे
नहि हमरा तऽ खाना उना नहि बनाबै अबै छै आओर त अहाँ खाना मे की की बना लेबै छियै
हम तऽ खानामे चावल दाल सब्जी मटर पनीर के सब्जी कचौड़ी रो पुरी भुजिया सब बना लेबे वैसे अहाँके मैगी पास्ता ईसभ तऽ बनाबै आबैते होइ
हँ मैगी पास्ता इ सब त बनावे अवे छै काला अहां के नै अबे छी का ई त बच्चो सब के अबै छै
नहि मैगी तऽ हमरा बनाबे नहि आबेला अहाँ तऽ बता दैती कि मैगी कैसे बनेला
फेर तऽ गलत बात छै तो जब अहाँ के खाना बनाबे अबे छै तऽ मैगी काहे न बनाबे आबै छै मैगी तऽ बहुत आसान छै बनावल सीधा पानि गरम करेके आ प्याज काटेके आ सीधा अथी पानि गरम करके ओहिमे मैगीडाल देबेके
तऽ पानि गरम करके अहाँ मैगी डाल देली तऽ प्याजवा केमे रखब
जा गलती से गलत रेसिपी बता दे लेकिन ओहो सहिए छै दुनू तरीका से बनै छै जकर जैसे मन तैसे बनाबै छै खाना बनाबे के एकेगो तरीका थोड़े न होइ छै बहुत तरीका से आदमी खाना बनाब अबै छै
अच्छा तब तऽ ठीके छै और सभ अहाँकेँ गर्मी केँ छुट्टी भऽ गेल
हँ हमरा तऽ गर्मी केँ छुट्टी हो गेल छै औरअहाँकेँ होल छै कि न गर्मी केँ छुट्टी
अभी तऽ हम गर्मी केँ छुट्टी नहि भेल छै अहाँ की सोचलने छी गर्मी केँ छुट्टी कहाँ जा जाय केँ बाऽ
अभी तऽ हम सोचले न छीयै आओर अहाँकेँ किना कितना दिन केँ छुट्टी होल छै
हम तऽ कहली कि अभी हमरा छुट्टी नहि मिलल छै उहे कल्हे नै तो परसो एक दो दिनमे छुटी मिल जाइ उे लगभग बाइस दिन की छुट्टी मिली
ओहो हमरा तऽ मिल गेल तो अहाँकेँ की लागे छै कितना दिन के छुट्टी मिलैत छै
कहली तऽ कि बाइस दिनके छुट्टी मिली
ओ हमरो तऽ पच्चीस दिन केँ छुट्टी मिलल छै अहाँ से जायदा दिन केँ छुट्टी हमरा मिलल छै तीन दिन के जादा
ओ हो तब तऽ अहाँ सोचि होइ कहाँ इस बार गर्मीकेँ छुट्टीमे जाइके बाद कहाँ प्लान बना लेबै गरमीके छुट्टी मे घूमें कऽ
अभी तऽ हम प्लान नहि बनाय छी लेकिन जल्दिए प्लान बनबै छी आओर आ अभी तऽ हम होमवर्क बनाबै छियै असाइनमेंट मिलल सऽ कॉलेजसँ तऽ उहे बनाबैमे लगै छै जल्दीसँ कम्प्लीट कऽ लेबै छै तऽ आराम से टेंशन फ्री होके घूमे जाइ छै
ओ तब तऽ बड़ नीक छै हम ने तऽ होमवर्क मिलयलए लेकिन हम कम्प्लीटे नहि करयली
की बोलै छियै फेर से बोलै छियै तऽ
हमरा होमवर्क मिलेला लेकिन हम कम्प्लीट नहि करैली कै की होमवर्क खेलेला मिलेला पढ़ै ला थोड़ी ना ऐला हम नहि करयली कम्प्लीट वैसे अहाँ वाटर पार्क चलम
वाटर पार्क तऽ हम हुँ सोचै छिय जाय केँ काहेकि बहुत गर्मी पड़े छै वाटर पार्क जाय तऽ मजो अबे छै हँ तऽ जरूर चलब अहाँकेँ वाटर पार्क के अथि पता छै फीस पता छै
पाँच सौ रुपैआ लागैेलै जादा नै लागैलै
फिर तऽ ठीके छै छै ज्यदा नै छै पाँच सौ फिर कहिया कोन दिन चलै छै वाॅटर पार्क
हम तऽ कहयली कि अभी हमर गर्मीकेँ छुट्टी नहि भेल छै तऽ उएहे एक दू दिनमे हमर गर्मीकेँ छुट्टी भेल जाय तब हम चले के साथ उहे एक दू दिन केँ बाद वाटर पार्क मे घूमे अहाँकेँ वाटर पार्क कहियो गेल छी की नै
हम तऽ बहुते दिन वाटर पार्क गेल छियै कला अहाँ नै गेल छियै का एक्कोबार वाटर पार्क
नहि हम तऽ एक्को बार वाटर पार्क नहि गेल छी
ओ हम तऽ दू तीन बार वाटर पार्क चलि जाय छीयै ए सँ पहिलो गर्मी केँ छुट्टी मे वाटर पार्क गेल छै
अच्छा ठीके छै तऽ अहाँकेँ पानिमे नहायमे कैसे लागैला अहाँके पानिमे स्नान करयमे कैसन लागैला
हमरा तऽ मजा आबै छै वाटर पार्क के अलगे मजा छैय अहाँ अभी न गेल छियै इह लए अहाँके नऽ पता छै
हँ इहो बात सहिए छी अच्छा तऽ
तब अहाँके खाना पीनामे की की पसन्द छैय
तब हमरा तऽ खाना पीनामे ज्यादा कुछो नहि पसन्द छै खाना पीना में तऽ मटर पनीर कऽ सब्जी और अथी पुलाव इहे सब पसन्द छै और अहाँ के की की पसन्द छै
हम कहयली तऽ हमरो इएहसभ पसन्द छै कचौड़ी मटर पनीरके सब्जी पलाव इहे सब नीक लागेेय खाय मे अहाँके मटर पनीरके सब्जी बनाबय आबै लए
हँ हमरा मटर पनीर के सब्जी न बनाबे अबै छै क अहाँके अबै छै का
हँ हमरा तऽ आबै लए बनाबै बड़ आसान होके लए बनाबै वैसे अहाँके पास आमके बगीचा छैय
ह हमरा पास तऽ आम के बगीचा छै लीचियो के बगीचा छै अहा के पास आम औ लीचि लिचीक बगीचा न छै का
हमरा पास त नहि छै बगीचा मन तऽ करे ला खूबे आम खायके का कहू आमके पेरे नहि छै से हम खाउ
हँ अगर अहाँ बोलब तऽ हम अहाँके यहाँ सऽ जरूर आम और लीची भेजवा देबे छै
हँ तऽ अहाँ भेजवा दब तऽ ठीके रहित हँ
हँ हमरा एने तऽ अबकी बार बहुते आम फड़ल छै से पहिलका साल एको नऽ फड़ल छै
ओ हम कहली तैसे पिछला साल हमरा पेड़ पे खूबे फड़ल रहल लेकिन इसब एको गो आम नहि देलख हँ एहि लोकेऽत अहाँके अहाँ ला देते आमे तऽ ठीके रहत ओहिसे आहाँ अभी गाँवमे छीय कि शहर मऽ
अभी तऽ हम गाँव आबै छिय तीन दिन हो गेल छुट्टी मिलला कॉलेज से तऽ हम गाँव आ गेल छी और आहाँके पास जामुन कऽ पेड़ छियै कि नऽ
हँ आमके तऽ फेर छै लेकिन एतेक खूब आम नहि फरल छै
ओ फिर अहाँके तबियत कैसन छै
सब ठीके छै अहाँ अपन कहल जाउ
और अहाँ के घर में सब नीक
हँ हमरा घरमे सभ नीक छै अहाँके घरमे नीक नहि छै की सभ
हमरो घरमे सब ठीक छै बस हमरे टा तबियत खराब रहै छै
ओ तऽ ठीके हो जाइ अहाँ हॉस्पिटलमे जाँच करबएब ठीक हो जाइ
हँ आओर आहाँ बताब पढ़ाई लिखाई कैसन चलै छैय
हमर पढ़ाइ लिखाइ तऽ ठीके चलै छै अहाँ अपन कहल जाउ आहाँके पढ़ाइ लिखाइ कइसन चलै छै
हमरो ठीके चलै छै और अहाँके क कोन सब्जेक्ट पढ़हल अच्छा लगै छै
हमरा तऽ साइंस अच्छा लागैला अहाँके कोन सब्जेक्ट नीक लागैए
हमरा तऽ ज्यादा अथी मैथ सब्जेक्ट अच्छा लगैय छै
अहाँ कैसे कहयली कि अहाँके मैथ अच्छा लगेला मैथ
सुनय छै आवाज नहि आबे छै
अहाँके मैथ कैसे नीक लागला मैथ ते इतना कठिन विषय होके ला ओमे इतना ने कठिन कठिन सवाल हो के ला कि बनबे नहि करे ला तऽ अहाँ मैथ कैसे पसन्दीदा हो गेलक विषय
अहाँ नीक छीके अहाँ ठीक बोलै छेए बहुते आदमी के ई सब भारी लगै छै लेकिन हम बच्चे से मैथ इच्छुक छै यहि कारण हमरा मैथ अच्छा सब्जेक्ट लागै छै हम बच्चे से मैथ मे तेज रहै छै इे कारण हम मैथ बहुते बनाबै छै इहे कारण हम इलेवेन्थ मे एगारहवीं कक्षा मे हम अथी मैथ लेबै छै अगर अहाँ शुरुआते सँ मैथपर ध्यान देबै छियै तऽ तोरा अहाँके ठीक लागे छै मैथ
इहे बात आहाँ सहिए कले छी वैसे आहाँके साइंस नहि नीक लागैला
हमर साइंस भी नीके लगै छै विज्ञान भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट छै लेकिन साइंस भी हम ले छी लेकिन अथी बायो साइंस मे बायो हमरा अच्छा नहि लगै छै तऽ हम फिजिक्स आर केमिस्ट्री लेे छीये
ओ आहाँके फिजिक्स तऽ केमेस्ट्री अच्छा लागैए हमरा तऽ पाइो बड नीक लागैला फिजिक्स मे तऽ मैथ कस्चनमा रहै ला आ केमिस्ट्री ओसन नहि रहै ला
हँ अहाँ ठीके बोलै छी आओर अहाँके
अच्छा तऽ हम अहाँ सँ बादमे बात करब आहाँ सँ बात करके बड़ नीक लागल
ठीक है हमहु अहाँ से बादेमे कॉल करै छीये हम कल्हे कॉल करब छै इहे टाइम पे ठीक छै
ठीक छै
ठीक छै ख्याल रखि अपन
ठीक